हलो
हा जय झूलेलाल दीदी
जय झूलेलाल
तव्हां कीअं आहियो दीदी?
मां बढ़िया आहियां तव्हां ॿुधायो?
मां बि बढ़िया आहियां तव्हां कहिड़े शहर मां आहियो?
मां वृतावल मां ऐं तवां काथां ता गाल्हायो?
मां उज्जैन मां हे वताल काथे ईंदो आहे उज्जैन उज्जैन एम पी
हा हा हा हा समझियम समझियम ठीक आ। ॿियो ॿुधायो मां भुसावल महाराष्ट्र
अच्छा भुसावल हा हा सुबुह बि हिकु दीदीअ सां ॻाल्हि थी चई भुसावल में रहंदी आहियां शादी हुते थी आहे मुंहिंजी
अच्छा अच्छा हं न मां त प्रोपर कट नीं जी आहियां न मुंहिंजी सादी थी आ भूसावल में
अच्छा बढ़िया बढ़िया हा हा भुसावर
न कटनी कटनी
कटनी हा कटनी
मुंहिंजे मां हुतां पिका उतांया अन ऐं मुंहिंजी शादी थी आ भूसावल में हुं जी?
ह
ठहे पई थी अना टाइम न थियो आ न साढी नवें खन खाईंदा आहिन सवा नव साढी नव कंदा आहिनि खाइण में
हा
हम ॿियो ॿुधाए, न पापा के पाण पी वियो रोटी हा-हा, हा हे टाइम ई अहिड़ो आहे सभिनि खे रोटियूं तियूं हलनि पयूं।
बस-बस, कि ॾिसां को केखां ॻालायां। हाणे चालीह बि चालू थींदा न, अॼु हिकु अॼु ग्यारस कई हुई न।
हा, सोला तारीखां आहिनि न?
हा चालीह सो चालीह, हा रखंदा आहियो तव्हां चालीहा।
महाकाल की नगरी, उज्जै है। हलो।
हा- हा, रखंदा आहियो चालीहा तव्हां?
न, न असां न रखंदा आहियूं। असां कॾहिं हुते बि न रखियासीं। हुते न ई कोई रखंदो आहे, मतिलबु कोई कीअं फैमिली में रखंदो आहे त पोइ रखण थींदो आहे।
हा, असां बि न रखबो आहे, कॾीं। त उई चए पई ॿुधाए बि असांजे झूलेलाल मंदर में टिकाणे वारी। दिया बि ॿुधाए पई असांखे कि अ ॿियो सु की थूम और बसर न खाइबो आहे हुनमें।
अच्छा ईअं।
हा ॿुधाए पई, ॾाढा त हाणे छा ऐेसां करे न। सघूं था छा कयूं मा़ चयमास्, सही आहे वरी कत बि चंॾ ॾींहं ई त अचो। वारी चंड्र आह। त वरी चए पई, त चंड ते अचिजो अखो पाईंदसीं
पतर ईंदा आहिनि थूम बसर बंदिंदा आहियूं त पोइ सोच में पइजी वेंदायूं अॼु रोहं पी छा हा बस हाणे जीअं ॿ ॼणा रखे या कोई हिक ॼणो रखे त हुनजे चकर में बंद कंदा? हा, मुंहिंजे पेकन में त भले कोई की रखे ना रखे तॾहिं बि, मतलब कि इय बंद ही‌ करे छॾंदा आहिनि, बसर ऐं थूम ॿई न ई खाईंदा आहिनि, ऐं हिते जीअं उपवास रखंदा आहिनि त पो न खाईंदा आहियूं, हाणे कोई मतलब मुंहिंजो ॾेर रखंदो आहे या कहिंमल मां रखंदी आहियां त हाणे मां वेझर हिकु ॿ दफ़ो न रख वा मां बि रखंदी हुअमि, पो बसर ऐं थूम न कटंदासीं या
कंधा, असां बि हथ ई न हि लॻाईंदा आहियूं, सही था चओ।
केमल केमल्ह छा थींदो हुयो? मम्मी। ग़लती सां सुबह जो कटे वठंदा हुया, या पोइ त पोइ चवंदासींसां छो कटियव, छोक त पो, वरी हिनन जी हिननि जी बि ग़लती न, छा कियन रोटियूं।
रोटी सही आहे न भई छा कयूं वरी, टमाटे जी भाॼियूं वरी ॾिसो टमा टन जी भाॼी, भई टमाटा बि हाणे मीहं में महंगा थी वेंदा, हेय ई टमाटा हाणे मिलन तां चालीह, हाणे वई असी रुपया थी वेंदा हाणे।
महंगा पांहिंजी जॻह ते आह। सुठा बि न ईंदा आहिनि।
हा उहोई त चवांती, कच्चा-कच्चा, पक्का- पक्का ईंदा आहिनि, पो चवंदीआयांस् सवाद कोन्हे भाॼियुन में, वरी पकौड़ा हलंदा आहिनि ॿियो छा? पकोड़ो फुलको वरी पको
पकौड़ो फुलको बि वणे तो या? सुको- सुको, मूखे त वणंदो ई न आए, सुको सुको।
न पकोड़ा कढ़ीअ में, कढ़ी पकौड़ा, कढड़ी- कढ़ी ठहाराईंदा आहिनि।
कोन खाईंदा, सुका- सुका, सुका- सुका, चवंदा रोटी वणे ई नथी पई। टेस्ट अचे नथो हाणे, उन्हें ॾींहं बीहनि जी भाॼी कई आह। सुठी, अॼ बिहनि जी भाॼी कई आह। मजो न आयो।
हा होह बीयनि जी भाॼी में गरम मसाला वधीक अहिन न, न, होहो गरम मसालो विझो। हा। पर हिक जेंड़ी ॿ ॾींहं ताईं भाॼी खाओ न पो ईअं ई थींदो आहे हिक जेंड़ी भई चवंदा हिक ठाए वरी हफ़्ते में हिक चक्कर वरी ठाहियो घड़ी घड़ी दाल बि नथी वणे घड़ी घड़ी उहो बि कुछ बि नथो वणे भई।
अरे इलाही माण्हू दाल चांवर डेली ठाईंदा आहिन।
हा असां जें हिते न खाईंदा आहिन असांजा वरी रोज़ घर अलग अलग खपे हिक जेहड़ो न खपे। हिक जेंड़ो कंहिंखे कुछ न खपे पे वई हाणे कढ़ी कढ़ी चांवर कयो दाल चांवर कयो वरी साई भाजी। चांवर वरी तूं बस सर पटाटा कयो पुलाव पटाटा कयो त ईह हलंदो रहंदो आ कॾहिं त ता
खाईंदा असाय त चवंदायी इयो पोला सा पटाटा केर खाईंदो पो टमाटे ई चटड़ी। पेरया त टमाटे जी चटड़ी रोज़। पो पटाटो न कयूं दाल कयूं बसर वारी भुॻल दाल। तॾहिं बि मा न खाईंदम पो भुॻल दाल मूखे न वणंदी आहे पेट सुर थिंदो आ चढ़न जी दाल सां।
हा सई सई जेतरा माण्हू ओतरी भाती। ओतिरी ॻाल्हियूंं थींदियूं आहिन
हा श ॼणा आहियूं हाणे सभिन जी पसंद कुछ अलग।
हा सई सई ता चओ। हा ठीक आ हाणे छा करा हले तो पयो। सही आहे
हम्म उन खां पो हाणे असां ये घर मे नंडड़ो बबू आ। उहो त अॻोपो मस्त शैतान एॾो की इहो बि न खपे पलट ई पासीरो कंदी आहे।
हा ॿारन खे ईअं तो लॻे न उनन खे बि
आहे घणो ॾेॾ पोड़े ॿी साले साले यो मिर्चन जा फुल्का खाईदोव सब ॿारन खे फिक फिकी रोटी कडी ॾे त खाईंदा आहिन हिन खे फिकी रोटी पासीरी करे ॿियनसां वञी मिर्च जी मिर्चन वारी रोटी खाईंदो आ।
मिर्चन वारी रोटी खपे सही आ।
चेरा फुलका खपेस चेरयूं भाॼियूं खपेस इयं कंदो आ।
हा चेरो फुलको सेल भाॼी इ त सेल भाॼी थोड़ी घट थी वणे ॿारन खे बसर बसर थोड़ा हो ता चवन ॿार बाक़ी सेल फुलकन जी भाॼी ठाहींदा आहिन उ ॾाढी वणंदी आ।
हिनखे पतो फुलकन जी भाॼी वणंदी तवस।
हा उहो फुलकन जी भाॼी हा हा
हा दीदी अजकल्ह हाणे सब ॾिसन ता न खाएन ता सब ॿार। उहो ई असांजो नंढो न पीअंदो न त असां बि ॿारन खे वरी इहे चवन्दा खीर पीए सो वीर थिए। घड़ी घड़ी चवंदी आ। जो खीर पीअंदे त वीर थी वेंदी मां त इय पोयम ॿुधाईंदी हुयम ॿारन खे जो खीर
हा अॻियां ॿार चवंदा तव्हां ई पियो।
हा ॾंद जोर सुठा सुणा त च ॾंद जोर छा थी वेंदा ॾद पक्का पका थींदे ॾद तुंहिंजा ॿारन। मुखे भी मतब ॿुधाइणो बि पए तो सिखाइणो बि पए तो ॾाढो।
पर भई नथा खाएन त न ई था खाएन नथा पीयन त न ही ता पीयन।
हा ॻाल्हियूं ॾेखाए ॾेखारे करे पो प्यार प्यारउं ता न ॿारन खे।
हम्म
उ खीर कुछु मिले मिलाए करे मिल्क रोज़ कुछु थोङो सो मिलाए करे, चॉकलेट कुछु ड्रिंक कुछु ठाहे करे पीआरंउं था। हा
कॾहिं वंञी वणनि था पिया।
हा थादल, थादल त असांजी हिते हम जाम हलंदी आहे, असां थाधल ॾ ठाहींदा आहियूं, सॼी गर्मी सॼी थादल ई हलंदी रहंदी आ।
अच्, छा हा उहो त गर्मी अ में त थदो ई त हल न रोटी वोटीअ खां वधीक थधो ई पाणी वणंदो आ या थधो मिल्क शेक वग़ैरह या भई सोडाऊं ॻाल। हे सब भी हलंदीूं आहिन।
हा, पर असांजे हिते त थादल ॾाढी हलदी आ, असां थादल जा ॿ ट्रे शीशा ठाहे रखंदी आहयां, उओ इंएइ ख़तम थी वेंदा आहिन। कोई बि अचे त पो थाधल पिये थाधल। हा, हाण सिआरे बि थींदो त भुगल हो हे माजून, असांजो फेवरेट सिंधियुनि जो माजून।
हा बाकी
असांजे पासे में अदर कास्ट वारी रहंदी आहे न, उहा बिहांणी मतिलुब रहंदी आहे न ॿि कास्ट वारी, तहिं बि हुत तव्हांजा माजून न माजून माजून बढ़िया।
माो ई खात
ऐं न कटी ज माजुन खाती, खाधी
खटन मेमस अथ हेॾो फेम अथ ऐॾो फेमस अथव हिकु मिंट बीहंदव मुंहिंजी मम्मी फोन
हा हा हा सही आ कटनीअ जो माजून आहे बढ़िया। असां बि कटनीअ में वेंदासीं। त पोइ खाईंदासीं माजून, हा- हा असां बि वेंदासीं कटनी त खाए ईंदासीं। ॿियो छा।
इहो छा चइबो आ, कटनीअ जो माजून मतिलब चई बसि कर, असांजे हिते कीअ शादियूं हूंदियूं आहिन न सागर में शादी हुजे, लास्ट हाणे मुंहिंजे मामीअ, जे धीयं जी बलासपुर में शादी थी, ईएॾो मजून घुरायो अन ॾे वठ लाइ, हेॾो मजून मतलब कटनीअ माजून ॾाढो फेमस अथ, कटनीअ हा माजून हुजे, या कचरियूं खीचा हुजनि या, सभु कोई बिशेै, हुजे न
कोई बि शै हुजे हा, ॾाढी फेमस आ, हा असां बि ॿुधियो आ कि माजून खाओ त
कटनी अ ज़रूर, कोई हूंदव कोई अथव रिलेटिव न?
न, असां जा रिलेटिव कानन के।
जबलपुर वगैरह में बि काने व?
न, न। जबलपुर में, पासे में भाभी रहंदी आ, जबलपुर में हो हुन जी हा शादी थी आ उते, हाणे बियो बार बि थ्यूस। पर एॾो हाणे न आहे न ॻाल्हाइण वधीक, अॼकल्ह हाणे। मतलब चयसि हे वठी अच्, हो वठी अचु त, अञ कल काथे तो माण्हू वठी थो अचे।
न। अंउ, वरी पांजो शहर जीअं प्रोपर कटनी ई, हुजे ह त ॻाल्हि त तव्हां ब्लास्ट मां तव्हां हिन जा हुजो भुसावल जा त मा ई आणे ॾियांव हा, तव्हांखे हुनमें कोई वॾी मां ई वेंदी आहियां, ॾाढा माण्हू चवंदा आहिनि की वठी अचे
असां वरी, घर में ठाहींदा आहियूं न। हो, ड्राय फ्रूट हा
तव्हां इहो, हरे मादव जो नालो ॿुधो हूंदव न?
हा हा, हर माधव जो हा।
हा। त, ई एॾे कोई वञेव न, मतलब हा, इननि इन्हनि वटि कोई वञे न मथो टेकण उन
आया हुिया कटनी वारा हरे माधव, असांजी सिंधी धर्मशाला में, ॾाढो मस्तु सतसंग कई, कीर्तन कई, मस्तु धूम धूम अची वई हुई, ॾाढो मज़ो आयो। असांखे हा। ॾाढो मज़ो आयो हुयो। उते मस्तु भॼन कीर्तन, ॻाइनि पिया माहौल ई, ॾाढो सुठो थी वियो। त हाणे वरी, चंड ॾींहुं चयो आहेे, चंड ॾींहुं झूलेलाल गार्डन आहे उते। असां पल्लो, वल्लो पाईंदासीं चंड में, अखो, अखो ॾेई ईंदासीं। इन करे त उहो बि बढ़िया आहे माहो, माहौल सुठो थो थी वञे। और झूलेलाल भॻवान जी आरती बि, थींदी आहे हुते। त हुनमें बि, मतलब ईअ ॿार बि ॿारनि खे, बि सुठो लॻंदा आहिनि हा।
तव्हां बि त, वेंदा ई हूंदव न शादीयनि मे!
चई न रोज़, रोज़ सत्संग थींदो, कथा थींदी, ऐं पासे में भाभी चेथी, असां बि, अमर कथा रखंदासीं झूलेलाल भॻवान जी त चत दी अची करे सेवा कजो, सभु ॼणी मिली करे पोइ, असां हुते कंदासीं। त हो, बि ज़रूरी आहे, अड़े ह और ॿार बि सिखनि था हुन सां। सस्कार बि सुठो थ, चनि था उ बि सि त चवनि हा, थोरा, थोरा शब्द ॿारि बि चवनि था, अख़र थी